हाँ उठेलही न ठीक छिहीं
अए अनुपम उठा देलकै हँ ठीक छियै
हँ तऽ ओनाही होइ छै ने आब देख लेलही ने केना उठैल जाइ छै से
हँ आब बुझै देलकै तऽ बुझलियै
हँ हँ एनाही उठै लिहेंन जब भी करबौ तऽ
ठीक छै
ठीक छीहीं ना
हँ हँ ठीक छियै तू सब छै बढियाँ
की करै छीहीं
तू सब बढ़ियाँ छै न की करबै एखन एखन सुतल छियौ हँ
आवाज नै जाइ छौ
हँ आवाज आबय छौ बढ़ियाँ आवाज आबय छौ ओहिना पड़ल छीयै खाना पीना भए गेलै एक मौसम आइ ठीक छै भोरसँ तऽ बुनगुनी छलै एखन छूटल ठीक छै मौसम भोरसँ बुन्द पड़ैत रहै। कहलकै अनुपम आय चल ओतऽ। पर्री चल लेकिन कहलियै रौ एहन समयमे जेबही न एहन समयमे केना दिन नहि लागै छै। सोझे जाइ लोकगो कहतै सब जे। कोन एहेन जरूरी रहै जे। हँ रस्ते पेरा किछो मोन तन गड़बड़ा जाय तऽ
हँ भीजे।
कहलियै चलियै उबेेर पछ्ता हेतै।
हँ हँ सेहा नऽ
तब अगला अथी मऽ चलि जइहे मौसम नीक रहतौ।
देखी नऽ एगला शनि रेब हँ कुशल मंगल भेलेय कहलकै करबो बादमे फेर फोन केलकै नहि। मौसी केलकै त ओकरे सऽ बतिया लागलियै आब ओकरा लग। चर्चा कए देलियै जे आ कहलकै जे चल पढ़ी त ओ कहलकै जे। जहैया जेबही तैहया हमरो कहिहा शैन क चलिहँ रवि कऽ रहब। आ सोम्के फेर चैल आएब हमरा रैब के रहनाइ नहि नऽ हेतै गेय कहलकेय कोहना एक दिन रही जाइ जेतै। जहिया जेबहि हमरा कहिया खाली हमहू जेबो।